हाँ सखी।
रहल छियै बहिन? जेना फोन करै छियै तो फोनो नै उठाबै छहो।
अहाँके दिलमे रहै छी सखी आ
आँय, न ऊ तऽ हमरा आर के दिल मे दिमाग मे अहाँ हर घड़ी रहै छै तबे तऽ अहाँके हम फोन कऽ कऽ के परेशान कर के धऽ दै छियै।
नहि नहि परेशानी कत रहै छै जब अहाँ के हम दिल्े मे रहै छी। तऽ हमरा तऽ सब सुनय पड़त अहाँके हम कोना। ए बिसर सकै छी। नहि बहिन, आइ-काइल्ह तनि काम बढ़ल छै से से आ आइ काल्हि हम फोन नहि करै छी।
बताउ केना काम बढ़ल छै बहिन? हमरा आरके भी अपन दुःख कहू तऽ हमे बाँट लेब अहाँके दुःख।
हमर दुःखके कोइ नहि बाँट सकै छै सखी। अहाँके लगमे ओ दुःख अछि। दू टा दु़ख अहाँके लगमे छै, हमरा लगमे तीन टा छै, बस एतबे अन्तर छै बहिन। अहाँ अपन दुःख झेलू हम अपन दुःख झेलै छी। बुझलहुँ?
नीक कहैत छी।
हँ, ई एहन दुख छै जे सब अ भगवती लेल आ अपन अपन अँचरा पसार के कहै छै कि हे भगवती हमरा ई दुःख दऽ दिअ, हे भगवती हमरा ई दुःख दऽ दिअ। आ जे दै दै छथिन, ओहि बेर तऽ लगै छै कि बाप रे बाप हम तऽ ओइ एकदम गङ्गा नहा लेलौं। पूरा तीर्थ बैराग कर लेलौं। एहन सुख भेटै छै।
बताउ जेना सम्हारो ना होवै छै।
नहि, जेना-जेना ऊ दुःख पैघ होइ छै, तेना-तेना अहाँके लगै छै कि हम गलती कर देलहुँ। बुझलियै? ई बाल-बच्चा जेहन दुःख दै छै ने सखी, हम कह नहि सकै छी। आइ काल्हिके बाल-बच्चा हमसभ के माथा पेराय दैए।
हँ, ई तऽ अहाँ नीक कहै छियै सखी। जेना जेकर माथा पे पड़ै छै, वही जानै छै कि केना तकलीफ होवै छै से।
लेकिन की करबै बहिन। हम तऽ कहै छियै कि भगवान करय हमर सात दुश्मनोके ई दुःखसे अ भगवती अ सजा देथिन। ई दुःख नहि छै। ई कहियौ तऽ सब से बड़का सौभाग्य छै। छै, कि जक् हँ जक् कर कोखमे नहि रहै छै से ब् सखी ओकरा से पुछियौ कि केहन दुःख छै ई।
हना ई तऽ अहाँ निक कहै छथिन हँ सखी। जेना कहै छैय नै कि अ अथी से जंजाल से कंगाल से जंजाल बेस। जेना तनका कंगा हँ, कंगाल रहै से बाँझ बेलक कहाइसे तऽ बढ़िआँ छै कि हमे कनि टा येही झेल लेब।
तनिटा की झेलैत तऽ खूब छियै बहीन लेकिन देखियौ कभी कभी बड मनो लागै छैय। आब बुझलो आ कभी कभी माथो के द हो जाइ छै कतहु जाइ से पहिले हम सोचै छियै कि बाप रे बापब तीनटा के कपड़ा जे हमरा - पैकिंग करे पड़त त हम केना जायब पहिले अपन से पहिले तीनोक के तैयार करू आ मालिक से लड़ाइयो हो जाइ छैय, कत्तो जे निकलबै ओकरा से पहिले हमलोग दुनू मे बहस नैह हेतै ई हो नैह सकै छैय।
बताउ त
हँ किया जानै छियै ई - आधा घंटा पहिले हमरा फोन करके कहै छथिन कि सुनू ने सात बजे निकलैके छैय, आब हमरा की होइ छैय कि सात बजे निकलैके छै तऽ ठीक छै आब बाल बच्चाके छओ साढ़े छओ बजे फोन करथिन। साढ़े छ बजे से सात बजे लेल अहाँक आधे घण्टा टाइम भेटल आब तीनो काइल इ तीनो टाके तैयार करियौ आ साँझके निकलैत छियै तऽ कनि दूध दऽ दिअ या कनि किछु दऽ दिअ बच्चा सभ खेले जाइत छैय तऽ सभके चिकर चिकरके बुलबैत छियै, तखन ओकरा दूध दै छियै, फेर मुँह कान पोछै छियै, कपड़ा बदलैत छियै, तखन ओ सभके तैयार हम करब। ओ बेरी रहै छैय साँझ बाती के साँझो बाती दै छियै अब जे मालिक एथिन आ हमरा देखे छथिन कि ओ हम कपड़ा नहि चेंज केले छियै अब जे ओ बाजत लथिन बहिन हम नहि कऽ सकै छी अहाँके अहाँके कतहु पहिले फोन कर दिअ अहाँके एके चाल ऐछ अहाँ कबो समय पर तैयार नैय हो सकै छी। अहाँ सभके मेकअपे नहि खतम होइ छैय, अहाँ एहन छी अहाँ ओहन छी अहाँ कहै छी कि देखियौ निकलै से पहिले अहाँ हँ अहाँ निकले से पहिले एहन कचर कचर करके नहि निकलियौ, हमरा नहि बेस लागै छैय। ठीक छैय लेकिन हम श्राप इ त छी बहिन श्रापित छियै ओ कह कहल जा सकै छैय कि हम सबके ओ जानै छियै जे मंगल मंगलाचार होइ छैय से ने
हँ हँ
से हमलोग के मंगलाचार छैय जे दिन हम सब के ओ मंगलाचार नहि होइ छैय हमलोग के काजे नहि स
बड दिक्कत छैय सखी ये। ने तऽ बड दिक्कत छैय। त बताउ मंगलाचार कुज्जन
हाँ मनतरे पढ़े ला गै छथिन, एहन लागे छै कि कितना प्रखंड पंडित छथिन, कितना ज्ञानी, विद्वानी छथिन, एहन हमरा बा बोले, बाजे लगे छथिन तऽ हम कहै छी ये ई चीज सुनयो, अ ले जाय के छै ते ले जैयो आ ना ते छोड़ दियौ हम रा नै जाय के छै आ कता कतऽ ले के जाइ छथिन जानै छियै हम त जाय छियै शॉपिंग क आ शॉपिंग मे की करै छियै, सब्जी लाबे छियै बुझलौ।
ओकरा लै इतना माथा दरद हो जाय छै।
नै जानै छिये सखी, एता ने ए छोट शहर छै ना तऽ एता न बड़ भीड़ रहै छै ए रोड पर। बड जाम लगै छै, से से ई हाँ इसी से इनका ए कपाड़ कनि खराब भाए जाय छै कि ई रोड साला एहन छै। की निकले छीयै त कबो खालिये नै भेटै एछ, से से कहै छथिन कि कनिक जल्दी जेबै तखन ने पूरा मार्केट कर उड़ कऽ आ फिर आएब। आं। आ देखियौ ए होय, होय की छै। की जे लेट से जाय छियै ना तऽ फिर जे ए सब्जी-उब्जी खरीद के आबे छियै, लौटे छियै तो ना किछ नै खाय लगे भे टे छै, आ बच्चा सब छै, रहै छै संग मे। तऽ बच्चा सबके की लगै छै। कि हम गेलौ हय बाहर तऽ आय किछ खाय के एबे, चाहे गोलगप्पे किया ने भेटै।
हाँ-हाँ-हाँ।
आ ओय समय तक पूरा बजार हो जाय छै सन्नाटा। से से ई हमरा पे जादा चिकरे छै। हाँ कि सात बजे लेल निकलबै तऽ कनिक दूर छै हम सबके मार्केट। तो लगै छै आधा घंटा के टाइम लागै छै, ए गाड़ियो सै जाय मे।
अच्छा।
आ जे अहाँ के एक जाम भेट गेल तब तऽ कोनो ए समय के आब निश्चिते नै रहै छै।
हाँ कि केना टाइम लग लै छै से।
हाँ हाँ से से तऽ वही मंगलाचार सब सुन के जाय छियै, काज हम सबके बड सुन्दर भाए जाय छै, हाँ एकदम सस्ता जे सस्ता-सस्ता सब्जी भेटे छै बहिन, एगदम ताजा-ताजा सब्जी भेट टे छै, हम सब ला के एगदम तृप्त हो जाय छियै सब ता भर फिर फ्रिज में ठूस के आ वही ताजा के बासी करै छी। की आ तखन हम सब खाय छी बुझलौ।
ई तऽ अहाँ हमरा आर के बड नीक ए बुद्धि बता देलो छो जे जेना आब हमहूँ कहूँ निकलब तऽ मंगलाचारे क के निकलब।
आ तो कर ए अहाँ करके देखियौ न बहिन। फिर तो अहाँ जे बैसबै नै गाड़ी प तऽ अहाँ के मुँह दोसर दिस मे रहत आ उन कर मुह दोसर दिस मे रहत बुझलौ, एगदम मुह पे एक हाँ, ए किलो भार जादा अहाँ के चढ़ जाय बुझलौ, एकदम गाल मुंह फुलल-फुलल जका दिखत हाँ।
पता ना चलै सखी कि हम पतला छियै कि मोट छियै।
हाँ हाँ बड सुन्दर गुलफुल-गुलफुल अहाँ दि खे ओकरा लगै कोनो दिक्कत नै छै।
अ बताउ ई जेना अहाँ एतना बेस बेस जे आइडिया दियै छियै हमरा आर के हैं।
नै बुझै छियै बहिन, आरे बाप
किना जाय छै ने कामो बेसी हो जाय
नै। प सखी ई गलतफहमी मे नै रहियौ तब होय की छैै कि हम अप अपन पसन्द के कहब आ मालिक अपन पसन्द के लै छथिन। हम जे कहबै ए जी सुनू नै इम्हर ए वे टमाटर सस्ता भेटे छै तो मुंह घुमा के आगु बैस बढ़ जैथिन। बुझलौ, आब अहाँ हुनकर पीछे-पीछे लागल र हु।
आ नै तऽ पता चलल कि ओ हाँ मालिको उम्हर ले लेल खिन एं ब दू के जी टमा पर।
तऽ बेसी किना ने गेल ई ई ई चक्कर सड़ीयो जाय छै, लेकिन बेसी तऽ किना जाय जेना
नै बहिन ओहाए हाँ ई बुद्धि छै, देखियौ ने तखन अहाँ के बुझाएत कि हम की करै छी आर केहेन हम रहै छीये, ई इंसान संगे हां खाली बच्चे सब ने ब बच्चा सब, सब अपन बापे लग प अ उ पर गेल छै। बुझलौ हाँ उधरे साइड। के तनिक जादा उनकर उम्म छै लागल ई।
अच्छा।
बोले, भूकेे हाँ बोले, भूकेे मे सब बापे जका छै। आ टी वी निहारे मे सब बापे जेका छै, जेना बाप के एकदम टी वी मे लाग ए लग जाय छथिन। तो उनका जानै छियै एक टा शोर नै होबा के चाही। एगदम घर मे सन्नाटा। करफू लागै के रहै। के चाही, एहन लागै। हाँ बच्चा सब जे एक ए बेर किछ कैह देते या किछ बाज देते ते नै कहियो। एहन आँख बड़का बड़ का का कऽ ओकरा ताकथिन कि लगे लागै छै ना कि उ आ खे द्वारा उनका अ ओ ओ उ सबके निगल जेथिन अन्दर। सब बच्चा सकल रहै छै एकटा रूम मे। ह्म्म।
एतना खौप बना के रखे छ
हाँ-हाँ-हाँ-हाँ टी वी मे ते कोनो ई रहै छै।
कॉम्परमाइज नै कर सकै छ थिन ना देखे मे।
हाँ आ ओहने बच्चा सब छै जे उ सब टी वी ताकत, अहाँ चिकरत चिकरत मर जाउ, लेकिन कथी लाए तऽ उ सबके कान मे एकोटा जु रेंगत सुनबै नै करै छै, सुनबै नै करै छै, तखन चीर जब जोर से चिकरै छी, तखन उ सब सुनत हाँ मम्मी की कहै छी कहा नै अ एहन कहतै कि लगतै कि बाप रे बाप हम केहन हमर संस्कारी बच्चा सब छै, हमी गलत छी।
वाह वाह रे, बड मने अहांके भी माथा खराब हो जाइ छै। ना।
खी, हमर कथा पुरान जे अहां सुनबै त दिन खतम भए जायत, राति खतम भए जायत, लेकिन हमर कथा पुरान नहि खतम होइ छै, एहि लगे सखी जे काज अगर फोन कलौ हाँ ते ब
सखी हमे त हालै चाल लियै खातिर फोन केने छियौ, जेना चलु अहांके हम करब एकटा हमरा आरके कॉल आबै छै त हमे तनिका देख लै छियै ओ बाद फिर त अहांके कथा पुरान सुन लेब।
कियै, ओ ओ लागै छै कि कनिक बुंदी बरसात के साथ कादो कीचड़ कर देले छै। अहां त बुझिये गेल हेबै, हां, अगला जे छै कि हमरा अहां, - हां ओकरा स्नान धेयान करबा दै छी आ तखन हम अहां अहांसे गप करै छी।
ठीक ठीक छै सखी, त तनिका अहां अपन काम नि पटा लौ फिर क
हां हां, उ काज त एहन छै सखी कि हमरा करैए पड़त।
हां, न न न न, न न क लियौ क लियौ, चलु ठीक छै चलु, हां, ठीक ठीक।